हेलो
हँ कि हाल सखी?
ठीक छै अपन कहू नमस्कार नमस्कार कहियौ।
नमस्कार।
ठीक छी?
हँ ठीक छी।
तऽ कहू कहाँ घूमऽ गेल छलियै?
एखन हम तऽ एयलौ हेँ नानी गाँवसँ घूमि कऽ। खूब म हँ खूब मौज मस्ती कऽ कऽ एलौ ए।
कथी रहे?
मामा के बियाह रहे। मामा छोट छथिन न माँ से।
हँ तऽ वहाँ तऽ बड मोन लागल होत?
हँ तऽ मोन तऽ लगबे ने करतै मामा सब रहथिन। हमर लोक सब काज करै जायया मामा के। अथी बियाह रहै फेर मौसी सब भेलै बहुत मौसी सब छै ने हमरा। तऽ सब बेटा -बेटी सब तऽ सब हमरे।
कहीँ घूमय जइयौ तऽ बड्ड नीक लागै छै नऽ।
हँ तऽ सब साथ अपन घुल मिल कऽ खेललौ कुदलौ। ओय मे म- मजा आबै छै ने।
हँ बड्ड नीक लागै छै घूमैय फिरैमे।
हमसब तऽ बाहरो चैलजाइत रहियै घूमऽ लए सब मना करैत। रहि जाइत रहे सब भाय बहिन एकदम गाड़ी पकड़लो चैल गेलौ घूमऽ कहीं।
हँ। कहीं घूमऽ जइयऔ तऽ बड्ड नीक लागत सब मिलजुल कऽ एक सााथ जइयऔ आहाँ। बड अ -अच्छा लगै छै।
अपन लोक सब साथे रहै छै तऽ।
हूँ आ बड़ दिनके बाद लोक सबसँ मिलबो करियौ ने।
हँ। हमसब तऽ दस- दस साल पर जाइ छियै नानी गाँव न तुरत- तुरत ओतेक दूर छै तऽ केना जा पेबै।
हँ बड दूर या ने हमहुँ गेल रहौ बहिन के यहाँ घूम के एलौ हन।
ओ-
हूँ बहिन के बेटी के शादी रहे हँ बड घुमलौ फिरलौ।
ओ-
हँ एक साथ गाना बजाना सब बजै रहए वहाँ बड्ड नीक लागै रहए। की लगन त्यहारमे तऽ होबे ने करै छै रंग- बिरंग आदमी सबसँ मिलिय आइ कैल्ह। तऽ जानबे करे छियै नया -नया चीज देखऽ ले मिलेै या।
हाँ।
हूँ। तऽ कहू आओर सब।
आर सब की कहू एनाही घूमैत रहै छी हमहहुँ। कही कोनो काज से चलि जाइ छी कहीं कोनो काज से चलि जाइ छी।
हूँ। घूमय फिरऽ मे तऽ मोन लगबे नहि करै छै हमरा आर तऽ घूमऽ फिरऽ लऽ कहियो भरि दिन घुमते फिरैत रहियै घर के काज करऽ मे नहि मन लगेया लेकिन घूमय मे बड मोन लगेया।
हँ घर पर काज केओ करऽ लए कहै छै तऽ माथे दर्द हो
हँ लेकिन घूम ल कहते लग बहने घूमेते घूमे ले चल जा तऽ मोन लगेया।
खाना खाके मोने नहि करत। फोन करत ओते घुमैत रहू कही।
ह भोरे सुति कऽ उठब तऽ हम घूमय लए चलि जायब। घूमि कऽ अबै छी भोरे।
हमहूँ तऽ साँझ कऽ जाइत छियै। मंदिर जाइ छीये कोनो बहने घूमी लेलो जाके।
हँ की करबै घूमऽके चाही।
खाय बाला पिय वाला भेट गेल तऽ ओते खा पी लेलहु। फेर घुमैत घूमैत घर चलि एयलहुँ।
लेकिन घूम में असगर मे न मोन लगत एगो दूगो साथ मे रहत ने दोस्त हँ। हँ तब घूमय मे नीक लगैत छै।
ते अजीब लगै छै ने।
ह साथ मे तऽ मोन लगबे ने करै छैय।
हाँ।
हूँ। फेर एगो बिआाह है जायके है फेर एगो और बहिनके बिआ है जाइत है लेकिन अभी तऽ लगन नहि ने है।
हँ एखन लगन नहि छैय आब तऽ लगन ख
हँ लेकिन घूमयमे तऽ खर्चा होबे ने करै छैय। लगबे करै छैय। लेकिन मोन बड्ड लगै छैय की करबै। आब तऽ अभी लगन तऽ नहि हए आब तऽ लगन फेर होत
लोक ट्रेनसँ जाइत छैय तऽ ट्रेनके यात्रा करयमे भी पाइ लगैत छैय। फेर ओ तऽ पहुँचल तऽ घर तपर जाइ छैय सभके पबनी पसारी सभके सब अथी कपड़ा लत्ता देब मे लगै छैय सब तऽ खर्चा होयइते रहैत छैय ने।
कहीं नोता पिहानी पुरियो तेमे तऽ खर्चा लगिए ने जाइ छैय हँ।
तऽ देबेके चाही।
हँ की करे छैय आदमी लेकिन तैयो तऽ छोड़ऽ नहिये ने पड़े छैय जाय ते पड़बे ने करे छैय।
हँ छोड़ि देतै तऽ लोक हमरा ओतऽ केना अतै।
हँ, है न। की करबै जे घूमय में लेकिन कहीं कहीं साल में एक दू बार घूमय लय जैऽल करू। अहाँ जाइ छी घूमय लैऽ?
नैय हम कतऽ जैऽब? हम-हमरा कियो लयै नैय जाइयैऽ। लेकिन हँ कहीं भेल, विवाह शादी भेल तऽ गेलौं ओई में। ओना अनदिना नैय जा पबै छी, तऽ गांवे मे अपन कमरो से कमरो निकैल गेलौं घूमऽ लैऽ।
ह्म्म अहाँके बहिन सबके शादी भऽ गेल?
हँ एकटा बहिनके भऽ गेलैन।
हूं। आब तऽ आहें के बियाह हैत?
हाँ, ए-एखन नैय करबै हम, लेकिन आब माँ सब कहै छै।
अहाँ पढ़ैय छी अभी?
हँ एखन हम पढ़िते छीयै न।
हँ पढ़ू अभी की करबै? शादी बियाह केला के बाद तऽ आदमी के फुरसत ते नैय मिलैया जे कहीं कतय जैत।
हंऽ।
अभी घूम लिअ जबतक छी ऐतऽ तबतक।
हँ जखन तक छियै तखन तक घुमि लेबै बढ़ियां सँ। ओइ के बाद तऽ कखन के करा देतै से
हूंम्म।
कियो नै देखऽ गेलैया।
हाँ। की करब फेर वहाँ जा कऽ सासुर जेबै तऽ वहाँ फेर आब उधर काम करू, उधर काज करू, ओ ओतऽ जाउ, ओतऽ जाउ।
आ ओतौसँ आबऽ लोक नैय देतै, तऽ फेर केना एबै? सेहो ने बात छै।
हँ। हमरो तऽ ननौद के बेटा के भगीना के रहेऽ बियाह, वहाँ गेल रहु। हूंम्म।
की सब केलौ ओत तऽ?
ओतऽ गेलु बियाह देखलौं, कनिआं बड़ नीक छथिन।
हाँ।
हूंम्म।
अहाँके परला?
हँ, बड नीक रहथिन कनिआँ, बोलियो विचार बड नीक हुनकर हुनकर एगो छोट भाई के जनेउओ रहैन।
ओऽ।
जनौउओ देखलौं, बियाहो देखलौं।
नीके बात अइ, एक बेर मे दुनू चीज देख लेलौं।
हँ दुन्नू चीज भऽ गेल।
हुनकर मम्मी नई छथिन।
ओऽ।
तहन नानिये केलखिन हन। जनेउ सभ नानिये कऽ देलखिन, छोट भायके जनेउ ह, बड़ हुनकर पैघ जे छथिन तखैन हुनकर वियाह मम्मी नई छथिन तऽ की करते कोना भऽ गेलै।
हँ कियो ने कियो तऽ कर करबे ने करते रहे। अपनो अपने करै चाहै कियो करा दौ।
हँ। फेर ओहो कहलक घूमऽले आबै ले लेकिन नहि गेलहुँ, एकबेर बिआह अहाँ देखिये लेलौं। तऽ मंन्दिर पर तऽ फेर वहाँ की जेतौ जेतू र बियाह देखै लै। हां घर केल कनियाँ के देखिये लेलियै अहाँ त तखन।
हँ तऽ दोबारा लोक किए जैतै, एक बेर भइये शख पूरा लोग कैेये लेलकै।
हँ आ फेर वहाँ घूमय लए जैतियै रहै तऽ पाइए ने लगै छै।
हँ, अहाँ मदिर सब नै जाइ छियै घुमय। चाहे पूजा तूजा करऽ।
जाइ छी पूजा तूजा कोनो व्रत आ रहै हइ तब जाइ छी पूजा तूजा करऽ।
नै देखै छी हम अहाँके।
जाइ छियै।
ओ, अच्छा आब जेबै तऽ देखब।
हं पूजा आर करै ले जाइ छी कोनो व्रत आ रहत तब जाइ छी पूजा करऽ आ फेर सावन आबै हे।
हँ तऽ एबै अहाँ तऽ हमहूँ भेँट करऽ एब।
एब भेट करऽ, अहाँके तऽ कते दिन भेल भेट केला, अहाँ तऽ घूमैयो लए नै आबै छी।
ओमहर हम नै न जाइ छियै से न बात छै। पहिले, आब तऽ आमो सब नै छै गाछ में, टुइट गेल रहै तऽ नै जाइत रहियै।
हँ।
जे बिछे घूमैत रहियै।
अबरि त अन्हर बिहारि एते एल जे आमो सभ टूटि गेल।
हँ।
आमो के बहाना तऽ आबैत रहू घूमऽ ले, आब त ओहो नै आबै छी घूमऽ ले।
हँ तऽ ओहि बहाने घुमि लैत रहियै ने, आब तऽ ओहो सब नहि छै जे घुमैत रहबै।
और कतऽ घूमऽ ले जाइ छियै?
नै आब कोनो बहाने नै छै तऽ। एखन एखन दीदी आयल छै। दीदी के बेटी सब छै तऽ ओकरा सबके लऽ कऽ कखनो मंदिर चलि गेलौं आ नै तऽ कखनो ओकरा सबके किछ खाइके मोन भेल तऽ कहलक दीदी चलो तऽ चइल जाइ छी।
घूमऽ में घूमऽ में खाय पियै में बड नीक लागै छै, घुमऽ लै जइयौ खैयौ पियौ एक साथ, बहिन सभके साथ, बड नीक लागत।
हाँ, आब उ सब कैल चइल जे तै तऽ हमसभ तऽ आब अकेले न पैड़ जेबै, कखनो मोन हेतै तऽ जेबै मोन हेतै त नै जेबै।
ओहो अपन बहुत दिन भऽ गेल हेतैन घूमऽ आयल हेथिन अहाँके दीदी अखैन।
हँ ओकरो नैहर में जा नैहर कहै छियै सासुर में रहै बियाह ने।
हं।
ओकर ननैद के बेटी की बेटा के रहै बियाह बुझाय। ह ये कि जमै रहै शैद तऽ ओ फिर
त ओ अपन घूमऽ लै एलखिन।
हं- हं तऽ ओतऽ रहलखिन, जाबे जनउ भेलय ताबे।
हं अ।
अत एलखिन चारि तारीख के।
ओ आब बाहर रहै छथिन की।
हँ गुजरात रहै छथिन।
हँ बड दिन भऽ गेल होतै नैहर एला। तऽ एलखिन अपन हं बाहर में ओतऽ घूमऽ के जगह बड रहैया।
हँ ओतऽ उसब मस्ती करय ये उसब।
हँ। हँ हमहुँ पहिले बाहर रहैत रहुं तऽ बड घुमै रहुं झूल्ला सब झूलै रहुं साँझ के जाइ रहौ घूमय ले।
हँ ह हमसब तऽ गाँवमे आब गाँवमे एम्हर लग लग पास में तऽ कमे चिज छै ने घूम फिरऽ देखऽ बला।
हूं ह लग पास मे त ओ त गाँंव घर मे त घूम बला जगह सब ओत बहुत कम ये बाहर में रंगबिरंग के जगह सब
आ बाहर में रंग -बिरंग के जगह सब रहै छै। जे मन से लोक देख, जे मन से पहिर खा
रंग-बिरंग के अहां चीज सब बाहर में देखतों रे, जे चीज गांव में नहि भे तत से बाहर में भेटै रेहे।
हंऽ
हूं
घुम ले चलि जैल करू, एतो गाँवओ में कही- कही बहीन सबके साथे जाइल करू घूम ले।
हँ से तऽ छै एखन आब फुलरोहरी एतै। मधुश्रावनी तय में जेबय मन्दिर।
हँ उहोमे जाइ छी घूम ले।
हँ बहिन सबके ल लेलहुँ गेलहुँं देखऽ ले। केकर सब के एहि बेर छै फूललोहड़ी के सब लोड़ह जायये फूल।
हुंउ।
अयबेेर पता नय, नया -नया बियाह भेलैया कि नै भेलैया इमहर तऽ भेलैये एक।
किनको ने किनको तऽ एगो दूगो के भेले होतन ने बियाह।
हँ एकाध दूगो के भेलनये।
इ सब मे बड़ निक लागे छै, फुललोरी सबमे घूम जैयो तऽ।
हँ सब फोटो ई सब लै छै।
हँ बड़ निक लगै छै। घूम मे लेकिन गाँव स जादा अहाँके बाहरमे और निक लागत।
हां से तऽ छै।
हां। तऽ बाहरमे बड निक लागै छै घूमय मे।
हां।
इ गाअ में हम सब तऽ गाँवमे तऽ नहिये नै निकलै छीयै बजार जाइ छीयै कहियो काल महिना दू महिना मे। तभिए घूमै छी नै तऽ गाँवमे तऽ कहाँ जैब घुमय लै।
अहाँ सब तै पुतोह नै भेलियै तऽ अहाँ सब तऽ थोड़े नै निकलबै रोज-रोज।
ओहेन गाँवमे कह‌
कहियो से कहियो जरूरी पड़त तहन निकलबै नै तऽ नै।
हां नैहयर में बड घुमै रहू। भर दिन बहिन सबके साथ अन हां आब तऽ जैब तऽ चाची सब, काकी सब कहता नै आबै छी, बड़ दिन भऽ गेल बड़ दिन भऽ गेल की कहै छीयै आब दस दिन लए जाइ छी तऽ कहाँ-कहाँ जाउ घूमय लए।